हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
आवाज आबैया
हँ हँ ओबइया है बढ़ियां से ओबइया है आवाज हन
केहन छी अहाँ
बढ़िआँ छी बढ़िआँ छी अहाँ केहन छी
हम भी बढ़िया छी और कहाँ से बात करे छी अहाँ कोन सा गाम छी अहाँ के
हमर गाँव भेले मधुबनी
मधुबनी शहर मे छी अहाँ की मधुबनी मे केओ गाम छै अहाँ के
मधुबनी श हरे छै हमर
अच्छा बड़ नीक जगह रहै छी अहाँ तऽ
अहाँके कोन गाव घर भेलै
हमर भि्टा मोर भेलै गाम
अच्छा
सीतामढ़ी भिट्टामोर पता हयत अहाँके
बढ़िआँ बात ओर कहू खाना पीना भेलै
हँ भेलै अहाँ खेलो
हँ हँ
काज करें छी या घर पर छी
काज पर छियै हम
अच्छा तऽ मधुबनिए मे काज करैत छी अहाँ
हँ हँ सारी दुोकान मे काम करे छ
अच्छा साड़ी दुकान में काज कर छी ते बड नीक नीक साड़ी र कथा
हँ हँ
बड़ नीक बात तऽ हम जब मधुबनी आयब तऽ हमरा साड़ी के दुकान पे आयब हम
हँ ठीक छै जरूर आब
बस साड़िये भेटैया आओर किछु नय भेटैया कियाकि हम तऽ साड़ीक के साथ सूटो पहिरैत छी न
साड़ी के साथ सूटो ब्लाउजो सब बठे छै
सब भटेइ या तऽ नीक बात छीयै कियकि हम तऽ साड़ीके साथ सूटो पहिनै छियै न आयल छी हम भी मधुबनी एने बिआाह भऽ गेल अहाँके
नौ भजय बिहा एखन
अच्छा बिहा नौ भेल अहाके अच्छा नीक बात छै
चलू हम बम्बइ घुमऽ लए हम जेबै
बम्बई जाइ छी यहाँ बड नीक जगह छै बड नीक जगह छै हम नय गेलहुं कखनो बम्बे हम तऽ एखन बनारसे मे रहै छी
अच्छा अच्छा हँ बम्बइ मे दिक्कत छै बाहर पानि नय भेटैत छै
बम्बई मे सुनै छ बाढ़ आ जाइ छै बारिश मे
हू ह
तब केना रहबे वहा बम्बई अहाँ कहाँ जेबे बम्बई
जूहू जेबे जुहू
अच्छा जहू जेबै घूमय ल
हु घमल ला एक्टर सबके घर देखऽके छै
अच्छा हीरो सबके घर देखबै
हा हीरो हिरोइन के सबके घर देखय के छै
अच्छा पहिल बार जाइ छी
एहिस लगा न ओ बेर आबि गेलिये दसम बेर जेबे
अ दसम बार कोन सा हीरो के देखल जाइ छे दसम बार मे ते हीरो देखने हेब अहाँ त
अल्लू अर्जुन के देखे लए जेबेए आब
अल्लू अर्जुन बम्बई में थोड़े रहे छथिन त‌ साउथ मे रहे छतिन हुनकर अपन घर साउथ मे छे
आ त ओ त से बम्बइ सब पकड़ ले बे
त किछो कहाँ किछो पर अहाँ मधुबनी मे रहे छिय त किछो मिथिला के प्रसिद्ध ती बताउ ने हमरा हमरा तते किछु खास मिथिला के प पता ने छे किया कि हम त बनारस मे रहे छी ने त अहाँ हमरा बताउ न किछ
टिक्की दही पान मखान ई सब मिथिला के नामी छैय मिथिला पेंटिंग छै ओत के नामी
अच्छा आ ओर की की छै हमरा किछी प्रसितिति बताउ न अपन मिथिला के त हम भी अहाँ के किछ अ अपन बनारस के बता पायब बनारस आयल छी अहाँ कखनो
ट़ेरेन स आल छी बम्बई आब टाइम मे बनारस स्टेशन देखने छियै हम
बनास स्टेशन देखनेे छियै अच्छा कखनो बनारस आयल नै छियै आहाँ
नय नै आयल छी
हम हमहूँ त ना मैथिले छियै हमरा अभी मैथिल के बड जदा त नै पता छै किछ बताउ हमरो
हाँ हाँ
हमरो किछ बताउ मधुबनीमे की की छै उमहर के प्रसिद्ध मन्दिर स
बारिश नै होइ छै ईछा
ठीक छै
बारिश नै होइ छै धुप उगल छै
अच्छा
मधुबनी मे आर के कॉलेज छै जेम कॉलेज छै महिला कॉलेज छै
हम सुनलौं मधुबनी मे एक त काली माता के मंदिर छाय बड बड नीक मंदिर छै पर बड़ी सी माता छथिन के मुरती छै
हाँ गंगा सागर पोखैर छै मधुबनी मे
अहके तऽ आहाँ के तऽ मधुबनी के नजदीके हयत न सौराठ गाम।
हँ से तऽ छै। आ तऽ दस मिनट आ दस मिनट
से मिथिलामे सबसे प्रसिद्ध जगह छै। सौराठ गाम ओतऽ के सभा गाछी।
हँ।
ई सब कि छै कि सवा लाख ब्राह्मण ई बात सच्चे छे सवा लाख ब्राह्मण जुटै छै त पेड़ अपने आप मुरझा जाइ छै
हूँ सही बात छै पहिले जमाना मे होइ छलै बस सुनै छियै हमहूँ
द पहिले के नीक समय छलै कि बिना दहेज केत बियाह हो जाइ छलै
ओ हो छल हेतै निक समय हँ हँ
एना हमरो मैथला पेंटिंग बड नीक लागै छै। मैथला पेंटिंग के साड़ी मिथिला पेंटिंग के लहटी सब। आओर बियाह।
लहठियो होय छै हम तऽ नै सुनने छलिया
नय होइ छै हमरो नय पता छै छले हम खूब देखलहुं पर रील सब मे देख देख लो लोग बनाबे छै वीडियो सब तैहमे देखलहुँ मिथिला पेन्टिंग के देबै छलै ओहिमे तऽ नीक लगैत छलै
चलू बहुत नीक बात ह
हँ हमरो लेबकऽ छै हमहूँ एबै जल्दी मधुबनी
त अहुँ बना सकै छी
हमहुँ नय घूमने छी कखनो मिथिला हार्ट
अच्छाच्छा अच्छा
हँ हमरा मिथिला पेन्टिंगसभ हँ मधुबनीे मे छै ने सर हमरा मधुबनीे मे देखऽ के छै फेमस जगह छै की खेलहु अहाँ
दाल भात चोखा खेलो और की खैब
खाना के बनाबै छथिन के के छथिन अहाँके परिवार म
दो हाथ यै
ह अपने सँ बनाबै छियै घर मे के घर मे के के छथिन अहाँके
अकेले छी हम घर मे
माँ पप्पा भाय बहिन
हँ हँ ओ सब तऽ छथिन है
दीदी जीजाजी केओ छथिन
एखन हम अकेले छी फिलहाल
अकेले रहै छियै अहाँ
हँ ऐखन अ
अहाँके आवाज तऽ अहाँके आवाज तऽ बहुत मधुर छै
अच्छा हमरा नय दे एखन तक पता छला अहाँ कहलो तऽ पता लागल हमरा
हमरा नीक लागैया अहाँके आवाज सुन कऽ
अच्छा अच्छा शुक्रिया कह कहलो आवाजके प्रशंसा केलो तम के छैके लेल हँ ओना अहूँके आवाज नीके अइ ओतेक खराब नय अइ अहूँके आवाज नीके अइ
नीक हैत बट मतलब अहा के जदा नीक छै त हम सोचलो कह दिय अब आहां के अहां के आवाज बड निक या
अच्छा शुक्रिया ओइ के लेल
अहाँ लंच मे लऽ के दाल भात चोखा आएल छलू
हँ अहाँ की कलो
हम अइ खेनू य कदीमा के अ सरसों वाला कदीमा के सब्जी और चावल बनल छले भात अपन मिथिला के दिन मे भात के बिना केना गुजारा होइ छै
अच्छा अच्छा
तहीला
बढ़िआँ बात
ओमहर मन्दिरो छै ने सौराठ मे केयो महादेव के मन्दिर छथिन सोमनाथ महादेव छथिन ए
एकटा और केयो महादेव छथिन बड पुराना मंदिर छै
मधेश्वरनाथ महादेव सोमनाथ महादेव छथिन
आइए हम सौराठ के एकटा महादेव पुराना महादेव के एकटा वीडियो देखे छलहुँं जे बड पुराना मंदिर छै
बहुत पुराना छथिन ह पोखैर छै एगो त सभा गाछी लऽ लै छै
हु बढ़ निक बात ता आहाके तऽ मधु मधुबनी से पासे छै
आओर सब ठीक
हँ सब ठीक छै चलू बड़ नीक लागल अहां से बात क कऽ ठीक छै गोर लागे छियै
हमहूं अहाँके प्रणाम करै छी शुक्रिया थैंक्यू ह चलू ब बाय